नमस्कार मित्र।
नमस्कार नमस्कार अछि।
हम ठीक छे मित्र।
आइ हम भारत मे महंगाई पर विस्तार से चर्चा करैत चाहै छी ठीक अछि।
बिलकुल मित्र।
किछु दिन पहिनेे हम भारत मे महिगारक विषय पर एकटा विस्तृत रिपोर्ट पढ़लियौ। ओहि रिपोर्ट के पढ़िक बुझायल जे महंगाई केवल बाजार में बढ़ल कीमतक विषय नहि बल्कि प्रत्येक परिवारक दैनिक जीवन आदेशक अर्थव्यवस्था से जुड़ल एक गंभीर मु
ई विषय वास्तवमे बहुत महत्वपूर्ण अछि अहाँ जे रिपोर्ट पढ़लहुँ ओहिमे महँगाई बारेमे मुख्य रूपसँ की की बात लिखल छल?
रिपोर्टमे लिखल छल जे पहिने किछु वर्षमे खाद्य पदार्थ सब्जी दालि तेल गैस बिजली य अन्य आवश्यक वस्तु कीमत मे लगातार वृद्धि देखबा लेल भेटल।
ई बात तऽ बहुत नीक भेटल। महँगाई बढ़लक प्रभाव प्रत्येक परिवारक पड़ैत अछि विशेष रूपसँ सीमित आमदनी वला परिवार दैनिक खर्चा चलाबयमे बहुत कठिनाइ होइत अछि।
ह रिपोर्टमे बताओल गेल छल जे आवश्यक वस्तु कीमत बढ़लाक कारण बहुत परिवार अपन मासिक बजटमे बदलाव करै लेल विशेष भेल।
बिल्कुल मित्र जखन आदमी आमदनी अबैत रहैत अछि तऽ मुद्दा खर्च बढ़ि जायत अछि तऽ परिवारक आर्थिक सतुलन बिगड़ल जायइत अछि।
ह रिपोर्ट मे इहो लिखल छल। जे महँंगाई कारण मध्यम वर्ग आ गरीब परिवार सभसँ बेसी प्रभावित भेला।
कारण हुनका सबहक आइ सीमित रहल अछि कीमत पढ़लसँ बचत करनाइ सेहो कठिन भऽ जाइत अछि।
हँ रिपोर्टमे लिखल छल जे किसान व्यापारी मजदूर आ नौकरी करनिहार सभ वर्ग अपन अपन ढङ्ग से महंगाइके प्रभाव महसूस कयले छलाह।
ई सही बात अछि महँगाइके असर केवल एक व वर्गीपर नहि बल्कि सम्पूर्ण समाज पर पड़ैत अछि।
रिपोर्टमे इहो बताओल गेल छल जे ईंधनक कीमत बढ़लाासँ परिवार खर्च बढ़ल आ ओकर प्रभाव अन्य वस्तु कीमत पर सेहो पड़ल।
जखन सामान ढोबाक खर्च बढ़ैत अछि तऽ बाजारमे वस्तुक अंकित कीमत सेहो बढ़ि जायत अछि। छी
हँ विशेष विशेषज्ञ सब सुझाव देने छलाह जे महँंगाई के नियंत्रित रखबाक लेल संतुलित आर्थिक नीति बहुत आवश्यक अछि।
सरकार उद्योग आ बाजार सभी के मिलकर आर्थिक सन्तुलन बनाए राखब प्रयास रखबाक चाही।
बिल्कुल रिपोर्ट पढ़िके हमरा बुझायल जे महँंगाई प्रभाव केवल बाजार धरि सीमित नहि बल्कि प्रत्येक परिवारक जीवन पर पड़ैत अछि।
बिलकुल सही निष्कर्ष अछि महँगाइ पढ़बाक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपसँ सभ नागरिक महसूस करैत छथि।
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे आर्थिक विषयक सामान्य जानकारी प्रत्येक नागरिक के होयबाक चाही।
बिल्कुल मित्र जागरूक नागरिक अपन खर्च आ बचत दुोनू बेसी नीक ढङ्गसँ सम्हाल सकैत छथि।
बिलकु रिपोर्ट मे लिखल छथ जे महंगाई के समय मे सोची समझी खर्च करनिहार बहुत आवश्यक भ जाएत अछि।
अगली बार फोन पर महंगाई के बढ़बाक मुख्य कारणो बारे मे विस्तार से चर्चा करब।
ह सही कहलयौ ई विषय पर गहराई से चर्चा करब बहुत आवश्यक अछि।
रिपोर्टर् हमारा महंगगाईके वास्तविकता प्रभावके बारेमे बहुत किछु नीक जानकारी भेटल।
हँ हमरो यही चर्चा से बहुत किछु सिखब लेल भेटल।
तऽ ठीक अछि मित्र अगे बार एहि विषयक अगला भाग पर विस्तार से गप करब।
हू आहा महंगाई विषय पर बहुत उपयोगी जानकारी देेली अब ई बताउ अहाँ जे रिपोर्ट पढ़लियौ ओहिमे महंगाई बढ़बाक मुख्य कारण सबक बारे मे की लिखल छल हमरा विस्तार से सुनबाक इच्छा
रिपोर्टमे लिखल छल जे महंगाई बढ़बाक प्रमुख कारण सभमे उत्पादन कम होनाइ आ माँग बेसी होनाइ शामिल छल। जखन आवश्यक वस्तु उत्पादन पर्याप्त नहि भ सकल मुद्दा किनिहान लोक सभक संख्या बढ़त रहल तऽ बाजार मे वस्तु कम स्वेता बढ़त त गेल।
ह ई अशास्त्र एक सामान्य नियम अछि। जखन वस्तु कम रहैत अछि आ ओकर मांग बेसी होइत अछि। तऽ विक्रेता अधिक कीमत लेब लगैत छथि।
बिलकुल मित्र रिपोर्टमे ई लिखल छल जे ईंधनक कीमत बढ़लक कारण परिवहन खर्च बढ़ल समान आ स्थानक दोसर स्थानपर धरि पहुँचाबै बेसी भेल जहिमे लगभग सभ वस्तु कीमत प्रभावित भेल।
बिल्कुल परिवहन खर्च बढ़ला से केवल एकटा वस्तु नहि बल्कि खाद्य पदार्थ कपड़ा निर्माण सामग्री आ अन्य आवश्यक सामान सब महंगाई भई जाइत अछी।
रिपोर्टमे प्राकृतिक अत उत्तपादक चर्चा सेहो कयल गेल छेल कतकौ ठाम बाढ़ी सुखड़ आ अनियमित वर्षाक कारण खेती प्रभावित भेल। जाहिसँ अनाज फल आ सब्जीक उत्पादन कम भेल गेल।
ई सही बात अछी। खेती प्रभावित भेला से बाजार मे आपूर्ति कम भय जाइत अछि। आ ओकरे परिणाम स्वरे कीमत बढ़ै लागेत अछि।
रिपोर्ट मे लिखल छल जे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कच्चा तेल आ अन्य वस्तुक कीमत बढ़लक प्रभाव भारत पर सेहो पड़ल।
हँ भारत बहुत रास वस्तु विदेश सब के मंगबैत अछि। ताहि कारण वैश्विक बाजार में बदलावक प्रभाव देशक बाजार पर सेहो देखभाल लेल भेटैत अछि।
रिपोर्ट सेहो ई लिखल छल जे किछु समय भण्डारक कमी आपूर्ति श्रृंखलामे बाधा अबिस्त वितरण व्यवस्थामे समस्याक कारण सेहो महंगाई बढ़ल
बिल्कुल जे सामान समय पर बाजार धरि नहि पहुँचत तऽ उपलब्धता कम होएत आ किमत बड़ा स्वभाविक अछि।
रिपोर्ट पढ़ के हमरा बुझायल जे महंगाई केवल एक कारणही नहि बल्कि बहुत आर्थिक आ प्राकृतिक कारण सबक संयुक्त परिणाम होइत अछि।
ई बहुत फैल एहि कारणे महंगाई के नियंत्रित करना सेहो एक जटिल प्रक्रिया मानल जायैत
हमरा लगैत अछि जे उत्पादन बढ़नाइ परिवारक सुधरनाइ, उचित वातावरण व्यवस्था बननाइ, महँगाई कम करनाइ व सहायक। सहित अछि।
बिल्कुल, दीर्घकालीन योजना, असन्तुलित आर्थिक नीति एहि समस्या। समाधानमे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत अछि।
रिपोर्टमे कृषि, उद्योग आ व्यापार तीनूके सन्तुलित विकास पर विशेष जोर जोर देल गेल छन।
ई बहुत आवश्यक बात अछि। जखन सभ क्षेत्र एकसंग मजबूत होयत तऽ अर्थव्यवस्था सेहो स्थिर रहत।
आगाँ बेर फोन पर महँगाईक प्रभाव आम परिवार, विद्यार्थी, किसान आ मजदूरसभ पर। कोना पड़ल, ओकर बारेमे विस्तारसँ चर्चा करब।
बिल्कुल, ओहि चर्चासँ एहि विषयके आओर गहराइसँ बुझबाक लेल भेटल।
आशा करैत छी जे भविष्यमे एहन नीति बनत जाहिसँ आवश्यक वस्तुक कीमत सामान्य लोकक पहुँचमे रहत।
बिल्कुल, हमरो इहो आशा छै। स्थिर अर्थव्यवस्था प्रत्येक नागरिक लेल लाभदायक होइत अछि।
आजुक चर्चामे महँगाई बढ़बाक वास्तविक कारणसभके स्पष्ट रूपसँ बुझबाक लेल भेटल।
हमरो बहुत किछु नव जानकारी भेटल, एहन आर्थिक विषयसभ पर चर्चा होइत रहबाक चाही।
ठीक अछि मित्र, अगिला बेर एहि विषयपर अगिला भागमे विस्तारसँ गप्प करब।
बिल्कुल, महँगाईके बुझनाइ आर्थिक जागरूकताक दिशामे एक महत्वपूर्ण कदम अछि।
कली अहाँ महँगाई बढ़बाक कारणसभके बारेमे विस्तारसँ बताउ, आब ई बताउ अहाँ। जे रिपोर्ट पढ़लहुँ, ओहिमे महँगाईक प्रभाव आम परिवार, किसान। मजदूर, विद्यार्थी आ देशक अर्थव्यवस्था पर कोना पड़ल, ओकर बारेमे की लिखल छल
रिपोर्टमे लिखल छल जे महँगाईके सभसे बेसी प्रभाव सीमित। आमदनी वाला परिवारसभ परल, आवश्यक वस्तुक कीमत बढ़ला कारण बहुत परिवारके अपन मासिक खर्चामे कटौती करय पड़ल आ किछु जरूरी वस्तु किनाइ सेहो कठिन भऽ गेल।
जखन दैनिक उपयोगक वस्तु महँग भरि जाइत अछि तऽ परिवारक आर्थिक। सन्तुलन बिगड़ि जाइत अछि। बचत करनाइ कठिन भऽ जाइत अछि आ भविष्यक योजना सेहो प्रभावित होइत अछि।
रिपोर्टमे लिखल छल। जे मजदूर वर्ग सेहो महँगाईसँ बहुत प्रभावित भेल। बहुत ठाम मजदूरीमे वृद्धि ओतेक तेजीसँ नहि भेल जतेक तेजीसँ रोजमर्रा बस कीमत परल।
बिल्कुल मित्र, ई सही बात अछि। आमदनी आ खर्चामे सन्तुलन नहि रहबाक कारण मजदूर परिवारके सभके आर्थिक दबावक सामना करय पड़ल।
बिल्कुल जी, रिकॉर्डमे किसानसभक विषयमे लिखल छल जे खेतीक लागत। बढ़ल, खाद, बीज, डीजल। सिंचाई आ परिवहन पर बेसी खर्च होमय लागल। जाहिसँ खेती करनाइ आर पहिनेसँ महँग भऽ गेल।
जखन उत्पादन लागत बढ़ैत अछि तऽ किसानसभके लाभ कम भऽ जाइत अछि। आ एकर प्रभाव अन्तमे बाजारक कीमत पर सेहो पड़ैत अछि।
बिल्कुल, रिपोर्टमे विद्यार्थीसभक कठिनाइके सेहो उल्लेख कयल गेल छल। पुस्तक, कॉपी, परिवहन, छात्रावास आ अन्य शैक्षणिक खर्च बढ़ला। कारण बहुत परिवारके बच्चासभक पढ़ाइ चलायब कठिन लागल।
शिक्षक समाजक आधार अछि। महँगाईक प्रभाव जँ शिक्षा पर पड़त तऽ देशक भविष्य सेहो प्रभावित होयत अछी
सही कहलिय रिपोर्ट मे लिखल छल जे महंगाई कारण बहुत परिवार अनावश्यक खर्च पूर्ण रूप से बन्द कै दे देलक आ केवल जरूरी वस्तु पर ध्यान देबै लागल
ई स्वाभाविक बात अछी कठिन आर्थिक समयमे लोकसभ अपन प्राथमिकता बदल लेल विवश भर जाइत अछी
हँ रिपोर्ट मे इहो लिखल छल कि लगातार महंगाई बढ़ला से देशक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़े अछ आ विकासक गती सेहो प्रभावित भ सकै
स्थिर अनियंत्रित महगाई स्वस्थ अर्थव्यवस्था लेल बहुत आवश्यक मानल जाइत अछि
बिल्कुल रिपोर्ट पढ़िके हमरा बुझायल जे महंँगाई केवल आर्थिक विषय नहि बल्कि समाजक प्रत्येक वर्गक जीवन से सीधा जुड़ल विषय छै
ई बहुत सही निष्कर्ष अछि महगई के प्रभाव प्रत्यक्ष आ अप्रत्य्यक्ष रूप से प्रत्येक नागरिक महसूस करैत अछि
हँ हमरा लगैत अछि जे आमदनी बढ़े बाग संग संग आवश्यक वस्तु कीमत नियंत्रित रखनाइ सेहो बहुत जरुरी अछि
जखन आमदनी आ खर्चमे सन्तुलन रहत तखन लोकसभ आर्थिक रूप सँ सुरक्षित महसूस करत
बिलकुल एहि विषय के पढ़िके हमरा आर्थिक योजना महत्व आओर स्पष्ट रूप से बुझबा लेल भेटल
हमरो एहि चर्चासँ बहुत किछु नीव जानकारी भेटल एहि विषय पर राय विच स्तार करब आवश्यक अछि
बिलकुल अगले बार फोन पर महंँगाई कम करबाक उपाय सरकारक परयषा नागरिक सबक भूमिका के बारेमे विस्तारसँ चर्चा करब
जखन राम समाधन चर्चा सँ एहि संबल महत्व भेटत हम आशा करैत छीयै जे भविष्य में आर्थिक स्थिति और मजबूत होय आ आवश्यक वस्तु कीमत सामान्य नागरिक पहुँचत तऽरहत
हँ हमरो इहे आशा छी संतुलित अर्थव्यवस्था के विषय समृद्धिक के आधार बनति अछ
हमहुँ च चर्चासँ हमरा महगाई सामाजिक आ आर्थिक प्रभाव स्पष्ट रूपस बुझावा लेल भेटल
हमरो बहुत किछु सिखबा लेल बैठल एहन चर्चा आर्थिक जागरूकता बढ़ेबा मे बहुत सहायक होत अछ
कहली अहाँ महँगाईके प्रवाहके बारेमे विस्तर से बताउ आब ई बताउ कि अहाँ जे रिपोर्ट पढ़लू ओहिमे महंगाई नियंत्रण करबाक लेल सरकार उद्योग आ आम नागरिक की की प्रयास करल गेल छल
रिपोर्ट में लिखल चल सरकार आवश्यक वस्तु पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करबाक लेल उत्पादन बढ़ेबा भण्डारण व्यवस्था सुधारबा आ वितरण प्रणाली मजबूत बनाबाक विशा मे कतेको कदम उठा लक एकर उद्देश्य बाजार में वस्तु कमी न हो देमा चाही
बिल्कुल मित्र जखन बाजार मे पर्याप्त सामान उपलब्ध रहैत अछि तऽ अनावश्यक रूपसँ कीमत पड़बक सम्भावना बहुत कम भऽ